हेलो! हँ।
की करै छियै?
नहि किछौ।
अहा के बनि गेलै।
उहूँ। रोज के उहै
हुं।
हूँ, अहाँ की करै छियै?
हम खाय लए बनाबै छी।
हूँ जीजाजी सुतल अय?
हूँ।
धान रोपएले हे ने तेहि दुआरे सुतल।
उहूं ताय आओर दुखाए हेतै।
हूँ।
हूँ एगो केँ केँ करै या उह उह करैया।
दूध दियौ भरि पेट। खायतेई।
अँ दूध पीते हवा पीबै छियै।
हेलो
हावा पिबै छी।
आँय।
खावा पिबै छी बुचि के। हेलो। हेलो।
अवाज नै जाइयन?
ह्म्म आब एल। बोलियऔ ने?
बुनिभबो केलियए।
नहि मेघ लागल छै।
मेघ लागल छै।
भतीजी हसै य।
आँय।
मोबाइलके देख कऽ दूध पीना चढ़िकऽ आब हँसैय।
हूँ।
हसय छै।
ह्म्म नीचामे हवा लागैय न।
हाँ प्राकृतिक हवा बहै छै। प्राकृतिक हवा बहै छै जे सौसे देह मे लागै छै कि?
ही ही अहाँ मे रहियै तऽ गरम ला हम पूरा घम घमा ले तब। उपर भागलियै, उम्म। एगो हम पक्को परसऽ ताकनै बाँकिए छै नहि?
हां पूरा गाँव देख लिअ आ घुमिकऽ चारू भगल सौँसे।
सौस्ते तऽ गाछि छियए देखाइ।
आ लदी नहिय।
लद्दी नहि देखै छै खाली गाछी देखाये छै।
ओ।
ह्म्म लदी कने छै?
गाछी के ओहि पार लदी छै।
आब गाछ कटतै तभी ने देखबै एना थोड़ी ने देखबै?
हूँ।
ह्म्म। एगो अंगना मे खाना निकलि गेले हन खा ली।
जाहो ने खा लेमे दए देतौ की सब दऽ खामें?
तऽ थरियामे भात
हँ हँ
कटोरा मे सब्जी य।
हँ।
ह एगो महा महा गेस्ट।
आए।
एगो उहा उहाँ गिरलिय ने खायऽ
ओ।
ई।
तऽ मम्मी कतऽ गेलय?
भोज खायलऽ माय।
आ बाऊ?
बाऊ कमाय लऽ गेलैथ।
कथी कमाइ लाऽ गेल हन? खेत की रुपैआ? ह
हँ नऽ बोलैए।
हँ।
ह। देखियौ सौसे सौसे रोटी निकलै छै अङ्ंगना मे।
ह्म।
चलू अपना आरके भोज खाय लेब जींस पेन्ह लेबै जा कऽ खा लेबै चुपे चाप।
जाउ ने।
के चिन्हते?
हँ।
ह जीजाजीे कहियौ चलै लए जीजाजी हमे आहाँ।
हू।
ह्म्म।
कहते रविन्दर सिंह के एगो बेटी से दूगो बेटी भऽ गेलै हन।
हँ।
हू।
कहतै एगो बेटी कीनिकऽ आनि लेलियै।
हू।
हू ह। आ दस तीन गो गऽ।
किये?
पाँच गो लेलखिन से पाँच गो भोकलखिन फेन ओ कहलकै उन्नैस तारीख कऽ आबै लए। हूं फेरो उन्नैस तारीखक कहलकैन आबै लै।
उं
उं हूं हूं
हम सुनील के कहलियै नहि ले नइ लेतो सुूइया तऽ ओकरा थरिया में खाय नइ दीहेन अलग दिहेन खाय ले
चाय चाय आर दियल गे एखन नइ एखन चारि पाँच दिन कहलकै कहतै डॉक्टर नहि खाए दैलै सङ्गमे आ नहि ओकर आॅंठि ककरो खाय लए।
कहलि है।
हूंं
आब कहि देबै।
हम कहलियै हन ककरो अऐँठि आ नहि देबै नहि खाए देबै ककरो संगे आब।
हूं
हूं आइ त चाय देलकै हन से ओकरा अलग गिलास मे एक कालि खुना देलक के जेहे गिलास में सेहे गिलास में आइयो देलकै।
हूं
ह तै दुआरें मनुआ के बैठल है हमरा कहै छै कि देखै छियै भाय केना करैय हम कहलियै कथी करैय हे हे
खायले नहि देलकै एकरा।
हू हू हू पहिले एक जगह पे त सब बैठ कऽ खा लै छलै।
ऊं तऽ खायतै एक एके जगह खैतै आ खाली थाली ओकरा अलग दऽ देतै अखन
नहि भूजा आर जेना छलै एकेगो में ने बैठ कऽ खा लै छलै। त नइ कहै छै देखै छियै भाय आर दूर भागैने हमरास।
हूं।
हूं। आ ओकरा खाना बनबले अपन ओ जेबे नै करै छै एखनि वएह आर बनबे छै। कखन छोड़ि हम बनैबे नहि करबै।
हूं
हूं।
सुति रहलै बुच्ची?
नहि तकैछौ पूरा।
ऊं।
ई सुतत अखनि एकरा मालिश हेतै तब ना सुतत।
ऊं ऊं ऊं।
रात्रि बी धिया पुता के ठोकि सुताबू आ तब अपने खैम की कहै छै कोन खिस्सा कहै छलै।
कोन खिसा कहै कहियौने हमरा तऽ नहि आबै छै।
धिया पुता के ठोकि सुताउ अपने खायम भरि थाली कोन दनि मे खिस्सा कहै छी।
उम्म मम्मी आयल रहे ने चलि गेल मम्मी?
आँय
मम्मी नहि हलन चलि गेल मम्मी ओ की मोसस होय।
ब्याह हतै।
उम्म
बाढ़ि आयल हन त ओ में से समाचार बुझलियै?
कहाँ बाढ़ि एयलै हन पानि नहि छैन ओते
शिवाजी नगर पुलपर यहाँ रे त बोहैत छै आब बाढ़ि नहि अयलै।
शिवाजी नगर मे पुल कहाँ छै, ओतऽ बड़िया ही घाट छै।
ह्म्म
उम्म
नहि तऽ ओन्ने अथी महादेव अछि ने?
उम्म
तऽक दिन बानह ओन्ने केनियो ऊँचके छै तऽ केनो पानि आबे छै ने तऽक दिन ओन्ने डर रहे छै दमी बाढ़ि आबय के
ह्म्म
ह्म्म
अहाँके पप्पा मै आ बउ धान रोपलक?
नहि आइ दू कट्ठा के कादो केलकै हन। बिचची उखड़ लके हन।
ह्म्म
उम्म
खताा म ने भाल अरोप
ह एखन कह एको अ रोपबो न केलखिन एको कट्ठा नहि।
आइत आदू करीलके
बिचिए कनिय किनिय छै त नहि रपलक।
कहियो ने सुइया दऽ कऽ बढ़ा देत।
ई वाला काम होत रह तऽ सबमे सुइय दत रह क बेर भरि
बैगन मे अथी कहाँ मे सुूइया दऽ के फुला देय छै ने नमहर कऽ देै छै।
साजमिन के साजमनि के।
हूँ
सजन एक पेड़ हाथ परसँ कीन गेल बुझलियै। त के कमे गो भोरि राति मे इएह गो सजन भऽ गेलै। घर मे रखल भेल।
ओ
हूँ आब भतीजी सुतैये।
आ दूध नहि पितै ओ जँतेतै नहि।
हं भूख लगलै दाय गे। पकड़े लागल हब देखू ह देखिय ने।
हं उठो ने उठ, हुए दादी आबे छै दादी। दादी खाय देबै।
ठीक छै तऽ।
ठीक छै।
रखूं।
राखू।